हलो
हलो
जय झूलेलाल
जय झूलेलाल, कहिॾो हाल आ?
बढिया, राधा स्वामी, ॿियो ॿुधायो? अॼु सॼो ॾिह तव्हां सां न ॻाल्हायो त सिक लॻी हुई ताईं।
हा ॾिसो न असां गुरू, गुरू भेनरूं आहियूं त सिक त लॻंदी न, न।
सही, सही आ वंशिका खे उहो ई पेई चवां मुहिंजी गुड़िया खे, त चए थी मम्मी तुंहिंजी त सही में फ्रेंंड ठही वई थी चयो मास हा फ्रेंंड पंहिंजी जॻह ते पर
मां बि कल, मां बि कल पंहिंजे पुट खे ॿुधायोमांसि चयोमांसि ॾिस हीअं त चईं ॾिसो मम्मी पोइ तव्हांखे हीअं फ़ोन ते ॻाल्हाइण सां कीअं न साहेड़ियूं ती मिलनि पियूं मा चयो हा त च चेमसि हाणे अ ॾिस असां साहेड़ी अहिड़ी उते ई जेका दिलि मिलियल आ, भई शिकिल् केॾी महिल साम्हूं अची वञे त मा त प चंदीनवी कान केर आ।
हुते ॻाल्हाईंदासीं न पोइ मिलंदासीं।
हा, बिल्कुलु, बिल्कुलु, रोटी छा खायांव तव्हां
असां पनीर ई भाॼी फुल को मूंखे सर्दी थी वई आ ॾाढी, त छा पई चांवर ठाहींदमि त मूंखे खाइणा ई प मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि चांवर, त मा चयो ठाहींदमि त खाईंदमि तंहिंखां मा ठाहिय ई नथी मुंहिंजे करे कंहिंखे बि न ठाहे ॾिना
त तव्हांखे हीअ ज़ुकामु थी वियो आ या गलो ईअं थी वियो थव कंडा, कंडा।
अरे पहिरों कलियूं कान पइंजदियूं आहिनि पर गले में सूर हो। कल्ह वरी अॼु सर्दी निकती आ ॿाहिरि, सर्दी थी पई आ ॾाढी।
त स्टीम कयो ॿुधो भाफ़ वठो।
मा कंदी आहियां हु पुॼंदो कान्हे भई।
न कयो हाणे राति जो हिकु त सुम्हण वक़्त न भाफ़ ॾियो ठीकु आ, उह भाफ़ पोइ, न ढंग सां अ चंगो वॾो अंगोशो खणी उन सां ढके, ॿा ताकि उहा बाफ़ सिधी नक में वञे ॿाहिरि न निकिरे, ऐं उन खां पोइ
केरा विझा
न, न, न, न, न न, न न, न न, विक्स, विक्स भले विझो त न विझो हले नॉर्मल बाफ ई ख़ाली बिना हुनजे ई पाणीअ जी सिम पल जी पर उन में थोरी अजवाइन विझी छॾियो भले विक्स खां बि ॾाढी सुठ ठी थव अजवाइन, अजवाइन छा आहे अंदरि वञी जेको ॼमियल कफ आ न उनखे पिघलाईंदव ऐं पिघली करे उह ॿाहर निकरंदो हे छाए जमा थी वेंदो आहे असांजे न अ फेफड़न जे मथां जेको अ कफ़ आ न उहो ॼमी वेंदो आह त उन चकर में पाण खे खांसी बि ईंदी आह जुकाम बि थींदो आह ऐं रात जो
लिंगन में सूर बुखार ॾाढो थी पियो सुबुह खां हाणे त फ़ाइदो लॻे तो
ॿ तव हिक ई टक जेको के हिक त तव्हां बाफ़ वठो
हा।
त कारी चांहि जी गुरड़ियूं कयो। कारी चांहि ठायो बिना खीर जीह न पाणीअ वारी हुनन में थोड़ो सो ही पतो उअ पती विझजो चाहि पत्तीअ जा दाणा मतिलब समझो जीअं अध गिलास पाणी त गरम कयो ता न त उनम में तव्हां समझो अठ या ॾह बस चाय
चांहि पत्ती ततुर नाले जी थी न सफ़ा?
हा वधीक कारी कंदव न त पो वरी करे न सघंदव थोरी सी घट
उो ठाहे पहदी आय काड़ो
न हुनन सां गुररी कयो अऊं उन में विझो पो कारो कारो लूण जेॾी महिल कोसी कोसी छाणियो न छाणे वठोस पो हुन में कारो लूण विझो पो हल्को जीअं पाण कीअं लूण पाणीअ जी घुरणियूं कंदा आहियूं तीअं तव्हां उन पाणी सां घुरड़ी कयो उहा जेका चहिपतीअ जे पाणीअ जी घुरड़ी आह न पो तव्हांजो कफ ॿाहिर कढंदव सॼो ॾाढो फ़ाइदो पवंदव करे ॾिसो तव्हां। हाणे रात जो सुम्हण वक़्त पहरीं त तव्हां गुडी कयो ऐं पो स्टीम करेऊ सिधो अंदर बिस्तर में उ हवा में बैहिर न निक घुरजो पाणी बि न पीजो थोरी देर ताईं ॿ कलाक ताईं।
अच्छा अच्छा करे ॾिसां रात जो
सुंपो पव खपेय त हिक ॿियो बि तव असां ॿारन खे ईअं कंदा आहियूं की विक्स न पेरन जे हेठां हे तिरी आह न पेरन जी तिरीअ ते
हा पेरन जा तलवा हा हा हा
लॻाए अऊं सुम पो नक ते बि हण जो
नक ते त अच्छा नक ते गले ते त मा ॾाढी थी हणा भई।
न न न न नक ते पाण ॾिसो छा थींदो आह जेको पाण नक ते हणूं ता हुन सां त जाम थी वेंदो आह कफ अंदर।
अच्छा इएं।
हा पो जाम थी करे त कन ख़राब कंदो आह उहो अंदर कनन में वेंदो आह पो हुन जो कनन में ॿुधण जी अ घट थी वई
असां त म त कॾहिं इहो पहरियों बार थी ॿुधां असां लॻभॻ छ छातीअ ते हणदायूं या नक ते विक्स हला आहियूं।
भई ॾिसो तव्हां पेरन जे हेठि हणंदव ऐं एक्चुली तव्हांखे ख़बर अथव असांजी जेका पेरन जी तिरी आहे न हुनजे हेठ हेठां सभ अंगूठो हेठां उंगलियुन जे हेठां विच ते एड़ा एड़ा पॉइंट्स तव जेके असांजी पूरी बॉडी सां कनेक्टेड थव मथे ताईं।
अच्छा त चवंदा त आहिनि न की पेरनि जी तुरीयुनि में बि कड़ो तेल राति जो हणी सुमो।
हा उऊअं बि तव्हां मालिश कंदा कयो पेरनि जे तिरिय जी हुनन सां तव्हांखे ख़बर अथ जेको असांजा ह पॉइंट्स आहिनि उन्हनि खे समझो असां हीअं मालिश कंदासीं न त प्रेशर थो पए त उह उन्हनि सां जेके जेके असांजे बॉडी जा पार्ट्स असांजा फेफड़ा असांजी किडनी इहे सभु जुड़ियल आहिनि न उहे सभु उननि खे अंदरां हेॾो फ़ाइदो पवंदो आहे इहो त हिक टक आहे मालिश त।
केर बि तो करे। करे छॾयां पंहिंजे घोट खे गुड़ीया खे
हा हा पर कोशिशि करे हा पर कोशिशि करे। रोटी खाई करे पो न कजो छोकी पोइ जेका रोटी आहे न हीअ जेका असां कंदासीं त हिन में पेट वारो बि त हिकिड़ो पॉइंट आहे। त उहो पेट ते पोइ वरी छाहे पोइ तव्हांजो डाइजेशन थी वेंदो पो उहो थोरो सो जीअं जीअं डकारूं अचनि रोटीअ जूं या रोट वापसि अचणु हा हा पो करे था सघो हा हा हा भई जीअं अठे खनि रोटी खाधव यारहें साढी यारहें ताईं तव्हां करे ऐं सुम पोव पोइ मालिश करे। निंड बि हेॾी सुठी ईदव हुन सां खपेव न त भले ह हथनि जी हिनखे बि जेके पंहिंजे हथनि जी हथेली आह।
हा इहो त हुन ॾींहुं हा हा हुन ॾीहु ॾिठो मा मोबाइल हिते आंगुरनि जे हिते पॉइंट हूंदा आहिनि न।
पोवाइंट हूंदा आहिनि हा एक्चुली असां हअं जीअं ॿार नंढा हूंदा आहिनि। त ॿारनि खे विक्स लॻाइण मना आहे न। भई न करे छो की ॾाढी तेज हूंदी आहे त असां छा कंदा आहियूं नढ़े कान ही जीअं मूंखे आदत आहे असां पंहिंजे नि ॿारनि खे चाहे हाणे मुंहिंजे भाउ जा ॿार नंढा आहिनि पोइ मा हुननि खे ॿुधाए स ॾींदी आहिनि मा चंदीय आहिनि मले नक ते किथे बि न हणो भई पाणी पीअण वरी कुझु करनि त पेरनि जी तरीअ ते थोरी सी विक्स खणी अउ ईअं हल्की सी मालिश करे। ऐं पेरनि खे ढके करे सुमो। उअई बि पाण सणी करे ढकींदा ई आहियूं। नक ऐं मुह पोइ हुन सां
त अॼु मां पंहिंजी धीउ खे चवंदीमांनि, मूंखे मूंखे डॉक्टर बि मिली वियो। ऐप ते।
मेरयी उमिरि जो तजुर्बो आ छा कजे? असां बि जीअं ॿारनि खे पाले करे वॾो कयो आह। त धीरे धीरे करे असां बि इहे तजुर्बा वर्ता आहिनि भाई, ॿियो छाहे मूंखे न थोरो सो इन शइ जो शौक़ु आह, ॾाढो इहो अ पतो करणु की भई छा थींदो आह। लंग्स
मुंहिंजी ममी न मुंहिंजी मम्मी आह, मतिलबु माइके में मुंहिंजी मम्मी हुनखे बि ॾाढो शौक़ु थसि कंहिंखां केरु कुझु पुछणो करिणो दुनिया मूंखे मतलबु कुझु बि कंहिंखां बि पुछी वठंदी आह, दुनिया छाजी शर्म। त जींय हुनखे खे सब शौक़ रखजे।
हा न मूंखे त जीअं पढ़ाई खाई जो बि ॾाढो शौक़ु आह, न मां ॾाढो मूंखे मतिलब मां जॾी
त तव्हांजी छा तव? ग्रे ग्रेजुएट थियल
हा कयल त ग्रेजुएशन ई आ बी कॉम जो पो शादी करे छॾी, जल्दी कराए छॾींदा ईन। अॻियां पढ़ियो कान, पर अञा ताईं जीअं मुंहिंजो वॾो पुटु पढ़ी वरितईं, हुनखे मां हिकिड़ो दफ़ो ट्यूशन न वियो हाणे नंढो बि कान वेंदो आ घर ई पढ़ाईंदीयांस सॼो।
अच्छा!
आउ मां स्कूल में बि चङा साल पढ़ाए चुकी आहियां।
त अच्छा, तां इंग्लिश मीडियम सां पढ़िया हूंदव न?
हा हा इंग्लिश मीडियम सां इंग्लिश मीडियम बि अउं सभिनि खां वॾी ॻाल्हि त आई सी एस ई बोर्ड, जेको पूरे भारत जो सभिनि खां मुश्किल बोर्ड आ, सभिनि खां दिल्ली बोर्ड आ। जीअं सी बीएस ई सभ जॻह ते हले तो न हाणे।
हा हा
त आई सी एस ई मां कयल आहियूं, पहिरीं हिते हुआ उहे बि धीरे धीरे हाणे घटि उहो छाहे साउथ में ॾाढा हलंदा आहिनि। साउथ जा माण्हू केॾा पढ़ियल आहिनि। ॾाढा पढ़ियल हूंदा तव, तव्हां ॾिसो चाहे नर्सूं हुजनि चाहे डॉक्टर हुजनि इहे साउथ में ॾाढा हूंदा तव साउथ जा ई त हुननि खे ॾाढो शौंक़ु हूंदो तव पढ़ अउं आईसी एस ई इहो ई बोर्ड तव, पर एॾो मुश्किलु बोर्ड आ पर टचवुढ भॻवान जी दया आहे, की मूंखे इअ भॻवान हूअ ॾिनी तईं त मूंखे हाणे बि छाहे शौक़ु आ, भई जीअं ईअं माण्हू अ फालतू जी रीलूं ॾिसे वेई न मां उह घटि कंदी आहियां, पर मां यूट्यूब ते
मूंखे बि न वणंदियूंइन रीलू वीलू, मुंहिंजी गुड़िया ॾिसंदी आ सॼो ॾींहुं मूंखे चीणूं वठंदी आहिनि, मांंचवंदीयां छा ती ॾिसी सॼो ॾीहु रीलूं फ़ालतू दिमाग़ ख़राबु आ न रीलूं ॾिसण।
ओइ बि अउं टाइम बि फालतू माण्हूअ जो अजायो वञे वक़्त त कहिड़ो मतिलबु? पो मां यूट्यूब ते कम जी शयूं ॾिसंदी आहियां। भई जीअं डायजेशन जे बारे में, भई पेट कीअं ठीकु रखिणो आ? पो जेका शइ हुनमें ईअं दिलि सां लॻंदी आ न, उनमें बि ॾाढियूं ईंदियूं आहिनि। वीडियोस अलॻि अलॻि ईअं सभिनि खे खणी करे कोन वेही रवंदी आहियां। पर हुन मां जेका ईअं लॻंदी आ, की हा भई हीअ सुठी आ कमु जी आ पो उह करे बि ॾिसंदी आहियां, पो मूंखे ईअं ईअं उन सां फ़ाइदो बि जीअं कारी चांहि वारणो त हिकु टक तव गोरियूं करण सां कफ ॿिए ॾींहुं खां त ॾिसजो ॾाढो फ़ाइदो पवंदव।
हा थी व्यय फ्री रोटी मां?
हा, रोटी पाणी थी वई सॼी। रधिणो समेटियो हाणे बसि सुभाणे स्कूल आ त थोड़ी देरि में सुमहण जी बि तैयारी कंदासि। असां सुम्ही बि पवंदा आहियूं, यारहें सवा यारहें ताईं। अॼु ख़बर तव पाण मुंहिंजो सत्संग, अॼु मुंहिंजो पाण सत्संग मिस थी वियो सुबु
अरे सेम मूं वांगुरु छोकी आ न मां सॼी राति सुम्हियमि ई न सॼी राति न सुम्ही आहियां, ऐं न सुबुह जो इय उथां पई पूरी राति जी नक मा पाणी पियो वहे उघी सुम्ही पई पवां पर ईअं न पियो पुॼे की मोबाइल में टाइम ॾिसां या अलार्म बि न लॻायोसि।
अच्छा अच्छा
त अॼु अला, त अॼु मुखे सॼो ॾींहुं मज़ो ई न पियो अचे चवां पई मा माण्हुनि खे एग्ज़ाम्पल ॾींदी आहियां की ज़रूर सां सत्संग मिस न कजे सत्संग मिस न कजे अॼु मूंखां मिस थी वियो।
अऊं पो सॼो ॾींहुं अंदर न काई अहिड़ी हूअ न लॻंदी आ कमी कमी छा कमी आ छा कमी आ, वणंदी ई कान्हे।
पर लॻे पयो ॾहें मिंटे में भी। केर गाॾीअ ते वठी हले त मां पोहुची वञा, पर हाणे केरु वठी गुड़िया खे उथारियांस आ त उथे न हा, तहिखां मा चयो छॾ भई।
असांजे छा आहे, ॿार इन। ॿारनि राति जो पिक्चर हलाए छॾी, त मा बि वेठी मान मां चयो हल ठीकु आ, काई ॻाल्हि कोान्हे ॾिसंदासे सुबुह जो सवेल उथी वेंदासे। पोइ हन ईअं कि भई थकान अहिड़ी उथण बि न ऐं कुदिरत दी अॼु सी डी सतसंग हो, हूअं मा सी डी
ॿाहिरां आया अॼु, त मुखे ॾाढो अख़राइंजी वयो ॾाढो मज़ो
अला, हुओ त न छॾियो आ तां ॿाहिरि वारो बयासि वारा क्वंदा आहिन ॿि हंधा ईंदा आहिनि
हा ॿाहिरां ईंदा आहिन, त न मुखे निंड ई न खुली अहिड़ो थी वियो मतिलबु, चवंदा आहिनि नो नौ लॾे आठ पचिप पंज नंढड़ो खुली उहो बि अचानक मुखे ईअं पियो लॻे अञा असुर आ, चारि थिया आहिनि। हिकदम इएंं खंयों पोइ त मज़ो ई न पियो अचे बाप रे बाप त बि इहो छा थी वियो? हुतां फोन बि आई मुंहिंजी फ्रेंड बि हलीं थी पर मां फोन बि न खईं मांस। वाइब्रेड ते हुई फ़ोन, मां चयो अॼु मां कोई ग़लति कमु कयो हूंदो कल तॾहिं अॼु
हा, बसि बसि हुकम जी ॻाल्हि आ मां चवंदी आयां ॾिसो जे पो पेर बि हिकिड़ो भी भरे थो अचे न सतसंग त हुकम आ, जेसि ताईं हुन गुरुअ हुकुम न आहे तांजे मथे ते त कोई बि सत्संग वञण लाइ सो
रीशिका चेए ती तू ऐॾो मुंझ ईऐं छो पई ऐं चयोमांस, मुखे ख़बर आ मज़ो ई नथो अ जीअं लॻंदो आ न ॿ वचन ॿुधी अचिजनि।
ॿ वचन, हा हा हा, ब्यास वयव हाणे हिन बार
न हिन बार, न हिन बार न वयमि अॻे दफे वई हुयमि मार्च में। हिन बार निणान जी शादी हुई कजिंन निणान जी तेरहं चौदा मई, ॿ ॾींहं।
पोइ तां ईअं, छा चिठी लिखी करे वेंदा आहियो, उहो ईंदो ॾींदो तव सराए या होस
हा हा सर न होस्टल मम्मी पापा खे त मिलंदो ई मिलंदो तनि, मुखे अॼु ताईं न मिलियो आ। असां सराए में ई रहंदा आहियूं, बाक़ी मुंहिंजो ससु सहुरो होस्टल में रहंदा आहिनि।
अच्छा, त तां सराय में नंढी हूंदव हा न?
हा, ऐं जीअं अचानक हली वेंदी आहियां ॾेरे वारनि सां जीअं मा अकेली
पोइ शेड में रवन्दी।
त पोइ शेड में ई हा, पर मज़ो ईंदो आ, उते बि त गदा ॿदा सुठा ई आहिनि।